हेलो-
हँ- हँ -गोड लागय छी
खुश रहु।
कै, ठीक छय, कए टा फु केली? ककरा-ककरा केलीै अहाँ?
हां एख्खन तऽ लक्ष्मी भऽ गेल छथिन।
लक्ष्मीके कहाँ छै रजिस्टर्ड नम्बर भेल, हम करैत छीयै तऽ नय लगै छै।
हमरो नय लगै छै।
हँ तऽ ओकरा एखन रजि- चालू नय केलकै, काइल तक चालू करतै ओ भरबे केलकैयैऽने।
लेकिन फोन हमरा परर केने छलखिन तऽ भेल छलै ओ।
तऽ आवाज, आवाज नय ने ऐल छलै?
हँ, आवाज ऐल छलैऽ।
तऽ हमरा पर कहाँ अबै छै।
नेटवर्क नय छैन हुनकामे, फेर अहाँ करबैन तऽओ हुनका पर फोन नय जेतैन, हमूँ करैत छियै तऽ नय जाइ छै।
हँ तऽ ओकर रजिस्टर्ड नय भेलै, एखन नय कहबै करय लय, काइल तक चालू भऽ सकैयै भऽ जेतैय।
हँ तऽ से बात। छय, रजिस्टर तहन अथिने तऽ ई छै ने फोन नंबर अहाँ के चचा वला छै।
अच्छा।
हँ, चचावला छैन आओर ई दोसर चलै छैन।
तें नय तहन भेलैयै चालू ओकर, एक्केटा नम्बर वैहे जी रहबाक चाही एकाउंट में।
हँ तऽ सैह नय गड़बड़ छै, ओहिसँ जे कऽ लैतथिन।
हूँ
तखन फेर ठीक छले ने? नइ खुइज़ रहल छैय। कहय छथिन भाभो नै खुजय छैन?
पता नै कियैऽ नै खुलै छई।
हुं
तऽ ओकरो जन चालु होछय तहन और के अथी, सोनी के नम्बर, निक्की के पूरा भऽ गेलै तेँ हमरो नय लगै छैय आब। ओकर एक सौ अस्सी मिनट पुइर गेलै।
अच्छा एक सौ अस्सीेये मिनट मात्र बात हेत
हँ- हँ। तऽ ओकरा दोसर टास्क दऽ दै छै ने तऽ दोसर टास्क कर लगै छै तै दुआरे। सोनीके नम्बर दैय छि ओकरापर कऽ कऽ कऽ लेब। हं ओकर बहिन जे छैय सोनी।
हँ- हँ- हँ-हं।
तकरासँ बात कले।
ज अहाँ नम्बर देबै न हम हुनका सँ बतिया लेबैन। त कहलिय रूपा मौसी के कहबै रूपा मौसी अपन खोइल लेतै। एक रूपा मे त त नै छै हमरा मे नेटवर्क एहि मे नेट। जादा खाय छैइ की।
तै।
पता नइ अढ़ाई जी बी तीन जी बी नेट खतम भऽ गेलैय। कि बौआ किछ डाउनलोड कऽ देलकैय यै तइ दुआरे। छोट किनमो कऽ दै छैय हँ। तइ दुआरे एना भेल छलै फेर वैह चच्चा वला मे नेट डालने छैय तऽ ओइ सँ वाइ फाइ लेलहुँ हन तखन भेलौये।।
हं तहन खेनाइ की सब छेलै बनल।
आइ या। हम नइ एमहर मेघआबैयाा फेर बारिश हेते।
उम्हर तऽ बुधन बाबा के पूजा दिन क कते हेबे करै। नियम सऽ हुनकर पुजा दिन नियम सऽ होइ छैय।
हं आइ तऽ हम चच्चा लै कनिक साग छलैए गेनहारी साग नहि होइ छैय।
हं केना केना केना बुझलिय। सेहो सब रेसपी बतबियो ओइ मे केनाा साग बनबैय छीय तहन पैसा उठत आ बैकग्राउंड बेसी अवाज नहि एबाक। चाही शानत जगह पर।
अच्छा हेतौ ऐल। ठरिया गेनहारी साग सभ छलैया ओ चच्चा के तऽ लहसुन प्याज सभ बला नीक लगै छैन।
हं।
तऽ ओएह कनि के लेल।
अच्छाओकरा उबालि कऽ प्याज डालि कऽ भुजने हेबै।
नई नइ से नहि केलियै कुकर मे।
एके बेर हं।
तेल देलियै ओहि मे जमाइन डायल देलियै किया कि साग मे तऽ जमाइन दै छै लोक न।
अच्छा।
जमइन मिर्ची डालि देलियै लहसन डालि देलियै ओकर बाद प्याज डालि देलियै एकटा टमाटर काटि लेलियै। सबटा के फ्राई क कऽ कनि नमक जते साग मे नमक दय छै तते नमक। डालि कऽ ओकरा फ्राइ हं। फ्राई केला के बाद ओहि मे साग दऽ देलियै आ ओहि मे। पैइन दऽ कऽ हल्दी तल्दी कनि।
अच्छा रस वला साग बनेने छेलियै। अच्छा रस वला स झोर वला
हं झोर वला। तऽ ओकरा हाँ? के फेर अथि कऽ कऽ सीटी तिटी लगा कऽ तखन फेर। ओहि मे रही तही दऽ देलियै ओकर बाद कनि ऊपर स जमाइन। के हल्का छोंका मारि देलियै खाली तेल जमाइनटा के मिर्ची तिरची सबचीज तऽ देले छलियै ओइ मे।
अच्छा एहि मे जे भात अथी माँड़ पसा कऽ दऽ देैतियै भातके तहन आओर सु्वद गर भ जेतै।
हूं नहि लेकिन ओनाहु बहुत नीक लगलनि हें।
हं।
ओ गाढ़ छलैया बेसी साग छलैया पैइन कम देलियै तऽ गाढ। भ गेलै ओतऽ बहुत सुन्दर। आ भास्करो कहैय छथिन चाची अहां बड़ा टेस्टी साग बनेलहुं। कहलिय सबदिन सब रंग के बनेबाक चाही
पियाज डाल कऽ छलै तऽ सुआदगर लागल हेतै।
काल्हि माड दालि देलियै व्रत करै छियै तऽ हम अहाँके सभ चीज खाइ छि
अच्छा।
सोम करैत छियै हम तऽ नहि खाइत छलियै हमरा तऽ व्रतो नहि कयल होइत रहए दबाइ छूटि जाइत छै ने
ह।
ताहि दुआरे नै अपन कहलियै दऽ दै छियै बना देलियै हेन तऽ अपन बना देलियै हेन तऽ ओना उसना चावल तावल एकबेर तबियत खराब होल ओहि बेर चाचा कहलखिन नहि मोन नहि ठीक रहैए तऽ खाउ सभचीज पण्डींजी सऽ पुछलियनि तऽ कहलखिन दिन भरि व्रत करू
हू।
व्रत करू राति मे जे मोन होइया से खाउ ठीके छै तऽ नहि करू दवाइ खाइ छलहुँ
तऽ
तऽ हार्टके शिकायत तऽ कहलकैन ह डॉक्टर भऽ गेल छै
अच्छा।
सीनामे दर्द उठि जाइ छलय घबराहट टाइप पर बेसी होइ छलय तऽ अपन दबाइ तवाइ खाइ छियै रिलैक्स रहलहुँ तऽ ठीक रहै छीय। आरियनो सबके साग नीक लगैत छै रुदू अपन तऽ में कह तऽ रेगुलर कहते मम्मी साग भात खेबेे साग भात खेबे मम्मी
फायदेमन्द रहैत छै साग फायदो करै छै प्रोटीन मिलैत छै।
हौए घरमे लिअ ने भूजल फेर नहि खाइत छै।
हू।
अड़ोस वला खेत बौआ एकरा भगा से छैा तकर बाद अल्लू अ परोड़के भुजिया बना देलियै रोटी बना दे
हूं।
रातिमे बुद्धन बाबाके पूजा छनि तऽ परसादी बनबे करतनि गेलै आई अपना सभके बुद्धन बाबाके पूजा छलनि
लक्ष्मी के लगे य तहन ओ आ
बलि प्रदान करै छथिन ओ झुम्मन के बहिनोइ
पता नहि के काटै छै।
हँ दीदिया जे छथिन ने।
नहि चिन्हैत छियै
दीदिया दीदिया कहै छथिन ओसभ झुमनके कनिआँ सभऽ
हँ।
ई डि टोलमे नहि बिआह भेल छनि।
अच्छा हँ हँ हँ जुम्मा बाली के बोहिन
के देल जाइ छै ने हँ सीरा सभटा हुनके दै छनि ने हँ हँ सभ बेर ओहो अपन बेच लै छथिन पाँच सए रुपैए एकटा सीरा। कियकि ओ लै छै लोक प्रसाद छै ने। पाँच सए रुपैए देतै तैओ हजार रुपैए देतै तैओ लऽ लै छैय।
हम्म
प्रसाद-प्रसाद भेलै। तऽ अपन इ आब बनबे करतै, आब काल्हि देखल जेतै जे हेतै। कैल तऽ कटहर बनेबै।
हम्म आब तऽ कटहर लास्ट होइवला हेतै।
हँ चाचा जैतथि तहन ने लऽ जैतथि।
त अनने तऽ छलखिन न एहिसँ पहिले एकटा मां भेजने छलै शायद।
अच्छा गेल छै तऽ बड दिन भऽ गेलै न।
हँ से तऽ बड दिन भऽ गेलै।
कहै छलखिन जेबै तब
आब तऽ जे कटहर छै, गाछेमे सबटा पाइकि-पुइक कऽ खसतै आब तऽ भऽ गेलै। आब अरदरो हटलै न।
हँ सबटा हैट गेल आब तऽ सावन छै।
झैड़ जाइ छै।
हँ सौन छै सौन चढ़ियए गेल छै, सावन भऽए गेलै पहिल साओन ह‌उवै भऽ गेल।
हूं
त अपना सबके एहि बेर पाँचटा सोम छै।
हम्म संक्रैत वाली के पाँच टा छै।
आ पूर्णिमा वाली के चाइरे टा हेतै हँ। ओ हू पूर्णिमा वालीके जे छै अपना सबके तेसर सोम हेतै तखन हुनकर चालू हेतै।
अपना सबके तेसर तीन तारीखसँ रहतै ओकर सबके चालू।
हँ-हँ तऽ तेसर भऽ जेतै न अपना सबके ओहिमें।
हँ-हँ तेसर रहतै।
कियाकि आठम दिना हेतै तऽ हमरा होएय आइ बीस छै न सत्ताइस अठाइस तारीख रहतेै। तीन तारीख क हेतै तऽ भऽ गेलै न तेसर। हँ-हँ तें ने आब तीन क भऽ जेतनि।
त हँ
तऽ ओकरा चारिटा अपना सबके एकटा एक्स्ट्रा भऽ जाइ छै।
हम्म
त बढ़ियां छै। नहि तऽ सावनके सोम छै तैं अपन चलू कऽ लै छियनि। तऽ हम आसक बात नहि अय। आ तय मे कऽ लेलियै तऽ कनि मोन अब ठीक लागै छै।
फलहार कऽ लैय छै ने एक बेेर लोक
तऽ हम नहि केलियै य ओ के करै जा क जाह।
फलाहार से तऽ हमहुं नहि केलियै हमहुं राइतेमे खेबै।
हँँ एके बेेर राइते मे खेबै अपन।
हम्म
आब छै, दबाइ-तबाइ थाइरइड वला दबाइ खै पड़ै छै न।
त ओ तऽ खा सकै छी, अहाँ जेना फलाहार करबै न तऽ ओ खा सकै छी।
हूं फलाहार नहि केलियै तय दुवारे नहि खेलियै आब शाममे
मामीसब खाइ छथिन न, जेना रवि करै रवि करै छथिन ओ सब रविओ मे बैसि कऽ खाइ छथिन।
हँ खाय खाइ छै से हम अथी नहि केलियै न तहि दुआरे। फलाहर नहि के लिए तें, फेर हर्ट के शिकायत हार्ट बला दवाइ छियै ओ ने खेलिआ खा लियै त खाना खैब पोड़ै,
हू
नमक तमक खेल त ठीक रहै छै तागत मिलै छै तहन।
अहई
ओ फेर बारिश हेतै कनी त मौसम लेकिन ठंढा छै दू चैर दिनसँ। अमित,
मौसम पइन भेलैए त ठंडा पन बुझै छै।
एय बेेर अक्टूबरमे ठंडा रहतै दुर्गा पूजामे।
ओहो त एइ बेेर एक महीना बाद भ रहल छैय न।
हँ एयबेर ठंण्डा छै।
पर
त जन्माष्टमिओ भ गेलै जे सेप्टेम्बर अगस्तमे छलै सेप्टेम्बरमे, अय बेर चैर सेप्टम्बर क। गरा ई दुनू की करैय छैथ।
मामी घर जाइ गेलैया।
अच्छा समधीनो गेल छथिन।
हु-हु अकेले नई जाइ छैथिन। मामेए सिनेमा
आँ। अब अपन सृष्टिसँ एते सुन्दरसँ गप्प करबै। बड़ी नीकसँ गोप करै छै।
प्रियंका नय खोलकै ओकरो कहने छलियै खोलैए हम।
अच्छा बतियबै हम त देखै छ कहबै की केलखिन,
हँ खू, करैते तहन त कहिते
उ नय खोलल खिन है।
त ओकरो खोलाक ओकरोसँ बात क क लेब त पूइर जैत है।
हँ हमरामे ई देखबै छलै,
जिय
हल्का सा, आँ।
दू तीन दिन लोगै छैन चालू होइ,
हँआ।
ई लक्ष्मी ओए अथिसँ खोलतै तहन अपन एकाउंट खोलेतै ओये नामसँ। ईे त अपन अप नाम स त एकाउंट खोलेने छै। छलैए ने ई सरकारी ओथि हरकारी इसकुलमे देनेइ छलै से अपने नामसँ हेतै अकाउंट खुलल। ऐवै
हँ त फोन पे ना ना चलबे छ,
तकर मतलब की एकाउंटो नम्बर द सकै छियै। ओ एखन थोड़े ने मांगे छै बादमे देल जाइ छै अहाँ सब द देलियै।
ना ना हमू नै देने छि।
नै बाद मे देल जाय छै तहन किया नै हेतै पेएन एलय लगैया झीसी-झीसी।
हां-हां हम कहलौ ने बारिश हैत।
हुं।
मौसम एके बेर बदैल देलकैया, छलिये धूप छलैए कनि देर।
धूप तऽ छलै बहुते देर तक दुयेड बजे से छैै, दुइये ढ़ाई बजे से।
हां किया कपड़ा देने छै नै सुखेलैया सबटा।
हमु कपड़े उतारे छी।